हैेलो हेलो
ह
हेलो हेलो
आवाज आबि रहल अए हेलो आवाज आबि रहल अइ आवाज
हँ आवाज आबि रहल य
पीछा से सेहो कुछु आवाज आबि रहल यै की
नहि नहि केनका गाना उना बजै छैय ने मुसलमान सब मे
अच्छा से बात छैय ने। बस चलि रहल छैय सब।
सब चली गेलै ने हँ।
की बताब आइ खाना खा लेलहु उल्टी तुल्टी भऽ गेल
भऽ गेलै।
हूं परेशान छी आय दस पन्द्रह बेर उल्टी भ गेलै।
अच्छा तें से नहि निकललहु घरे यौ घर से?
हँ हँ तहि दुआरे नहि निकललहु हैं।
अच्छा तऽ कहलौग मुकेश के मतलब बियाह शादी के की केना
मुकेश के लड़की लड़की तऽ मिले गेल छैय।
हँ ई की करबै लड़की ओहि अंगनामे मिले गेल छैय आब लर मुकेश नम्बर नंबर लैेये लेने छैय आ आब कहै छैय मतलब अगिला लगनमे शादी करब।
वैहे बता दियौ ओकरा लड़की पसन्द छैय कि नहि। ठीक छैय।
आइ ठीक छैय।
पसन्द छैय ओकरा? आरे तऽ की भऽ गेलै आओर मजा एतै एकरे एहन
मतलब कि
हँ
हम कहलै कथी मतलब लड़की बराबर नै होइ छैय तऽ की केना होइ छैय? त कहै कि नहि कम से कम छोट रहै तब न ठीक रहै। आब सोचतै ब चौदह अथी तेरह चौदह साल के लड़की की स बियाह करतै से त नहि ने होतै।
सैह ने ओकरे हाइटके छैय और नीक बात छैय ने ओकरा ल। बाते नहि बुझै छैय अपना सब आब हम अबै छी साँझ मे तब त नीक जकाँ समझेबै जे किया नीक छै किया नहि कि? फोन पर नहि ने समझा सकैत छी। बुझि रहल छीयै अहाँ सबटा बात।
से
बात करतै तब ओकरा साथे।
हेलो
हेलो
अहाँके नेटवर्क नै अय की?
हँ कनी मनी छैय
हमर पीछा से आवाजो आबि रहलया गाना ताना के?
हँ कनि मनि अबैहा।
हँ त जोर से बजबै ने त अपने आवाज सुनाइ देतै ओ गानाके आवाज कम भ जेतै अपने आप।
हँ तकहलिये सुन
ह
मुकेश कहै छै आइ हमर घर देखी भैए गेल मतलब शाममे कचरी मुरही जे तू सब जते खा सकैत छे तऽ अयबे ने कचरी मुरही के दावत मे
घर देखीह भगेलै
हँ हँ आइए आयल छलै चलि गेलै दुइए बजे की एक बजे चलि गेलै छै
तेबो नहि केलक मुरहि कचरी मे समेट देतै
नय नय घर देखी आयल छलै हमरा कथी कहै छै मतलब आय साँझ मे तोरा सब‌ के जते मन नाश्ता क सकै छ लिट्टीेक समोसा कचरी मु
नास्ता उस्तामे सम समेट चाहैय ऊ कम खर्चामे चाहैय जे निपैत जाय हमर कहियो ओकरा लगतै नीक जकाँ खर्चा
अच्छा बियर उअर मंगबय के प्लान छै कि यौ
आ हँ सोचि तऽ रहल छी उएह दलान मे बैठ कऽ सभकोय पियब एक सााथे मजा एतै
अच्छा
हू
हमरा नहि लगे कंजूस आदमी छै
से तऽ अय छै कंजूस मक्खी चूस आदमी ओकरा तऽ आबि कऽ बतबै छीयै रुइक जौ न ओकर काम भेलै कि नय ओ जे रुकल रहै काम ओकर भ जेतै भऽ जेतै दिक्कत कहियो नय लैल काम का है सुन ना ओकरा की कहै छै स्क्रीन शाउट मेर कऽ
हँ
ओकरा नम्बरसे ग्रुपमे भेज देबै टास्क नही आया है
ह
ओ देखते न त अपने करते कुछ बहुत जयादे एकरा दिन बहुत जायदे दिन ल लेलकै एकरा
ह, यो बहुत दिन भऽ गेले हम जय दिन हमर खुलै ओहि के बिहान भने खुलले न मुकेश के ओहिके एक दू दिन के बाद आ हमर आबि गेलै आ मुकेश के ने एले
ई रिफ्रेशो नहय ने मारै छै जादे
हँ बात तऽ सेहो सही
त खोलबे करै छै दस दिनमे एक बेर त केना हेतै
आइयौ लेकिन बिना रिफ्रेेशेके दू रुपये आबि गेलै एकरा
ओ तऽ आबए जेतै खुलि गेल रहै ओकर अथी वला त आबि गेलै पैसा आभ ओकर कहिया एतै सेहो‌ नहि पता हमरा हमरो एगो एकाउंट मे नइ एले पैसा अभी तक तीन चारि दिन भ गेलै
अच्छा
हँ त ओकर अथी प्रोसेसमे लागल एक सए एकावन रुपैआ
हँ हँ देखलियै हमहच तब गोलू सब कते
तऽ घरे होत आब नय कहब हम
अबै छी हमहूँ आधा घंटामे और बता हँ खेत उत तऽ भइए रहल छै काम धन्धा
कल कलहि य कहली अहां के खेतमे पानि उनि छलै कहलियै एगो जोता उता देबे लेकिन सुखि गेलै पानि आ की कहु आब फेर पानि होतै तकर बादे जोतेतै नइ तऽ नहियए जोतैत नहि तऽ जंगले रहतै तकरल आ पानि होतै तकर बादे नइ तऽ सुखि जेतै तकर बाद थाल मे तऽ नइ ने जोतेतै
हँ इहो बात छै
पानि सुख गेल छै आ पानि होतै तकर बाद होतै नइ तऽ रौदी के बादे जोतेते एहि लऽ कऽ घास बहुते छै ने आ ओइ दुनू खेत मे खेरी छलै
आ देखै छियै मौसम एकदम मौसम ठीक छै लेकिन गर्मी कम नइ भऽ रहल छै ई करत
गर्मी के ह एहने मौसम ठीक रहबाक चाही गर्मी के लेल तऽ और सब ठीक छै कहली हमऽ मतलब मुकेश कहाँ दुनु अथी एक अथी अगर हाथ टूटल छलै
मुकेश के
मुकेशके हँ कहाँ दून मतलब
अ
नइ नइ सुनू ने पहिले बतबै छी एतऽ ई छ पाँ पाँच छः महीना पहिले मतलब गायल छलै तऽ शौं तऽ सिसोम मे एगो लड़की पटेने छलै तऽ ओकरे गायल छलै मीले तऽ देख लेलकै ने तऽ बड़ मैर मरलकै कहाँ दन पैर में मतलब पैर मे तोड़ने रहै ने तऽ पैर ज्वइंट भऽ गेलै आ पैरमे कनिका जाँघ लग टूटल है आ हाथ टूटलै है
हँ तऽ एकर इहे बाला हाल भऽ गेल कदीमा बाला हाल ओ तऽ अपन बियाह कऽ लेलक पकड़ाक लेकिन एकर
नइ नइ ओ हे ओ तऽ बियाहो भऽ गेलै लेकिन ओकरा कुछ टचो नहि भेल ओकरा मायरो मारबो उरबो नइ केलकै एकरा तऽ बिआहो नइ करा देलकै आ मारबो केलकै
कदीमाक के टचो नहि कयने रहै एको रति
नहि नहि केहन बात करै छि
तैं हमरा लागल पिटने रहै
ख नहि नहि खप रहे बनि गेल ने
ओकरा सभके एक बेर मारि लागि जा गेल रहै फेर नइ लड़की तऽ बचेबे केलकै मैन तऽ ओ हँ मैन तऽ सहिेए बात कहली आ ऊपर ऊपर सँ ना ओकरा सब केना मारि लागि गेल रहे फेट गाँवमे
अच्छा अच्छा हँ बुझि गेली बुझि गेली ओकर बियाहमे
हँ तऽ ओकरा माइर याद हइ तइ से मतलब ओकर बिआहमे ना ओइसे पहिले
अच्छा
अच्छा ई वाला नहि रहे बर्डे उर्डे मे रहे ताहि मे मतलब मारि उरी लागे गेल हेतय कहत तऽ बाजत तऽ बाजत की
ठीके छै
तहिसे उ आ की करब ख बनि गेल
हँ एलै ने भोरे एले एगारहे बजे हँ एगारहे बजे हँ नई सब नई आयल हे मझिला भैया भाभी एल है आ छोटका बड़काथर हम तऽ दलान मे छीयै हँ आ सुनू ने कहली कहली ह मु-मुकेश काईल खुमा जाइ हे मधुबनी इलाज उलाज करबाबयके ल लेल हमरा पै हमरा कथी कहै छला पैसा वैसाके जोगार होतै तऽ कऽ दियौ लेकिन अहाँ लग होत कमसँ कम नहियो कुछ तऽ एना ते हमरा कहनेे बीस हजार के घटी भ रहल छै ओकरा लग चालीस हजार छै
कहबै जतेक चाही ओतेक लऽ लेतै
आ बीस ह बीस हजार तऽ अहां लग दसो पन नहि ओ स ओकरा चालीस हजार ओकरा लग छेबे छै मतलब बीस हजार के जरूरत और छै
हँ तऽ कोइ दिक्कत नहि छै लऽ लेतै
भऽ जेतै ना
हँ हँ आरामसँ भऽ जेतय
आब दस हजार हमही दऽ दै छियै ओकरा भाड़ा उड़ा खर्चा उर्चा के लेल
हँ ठीके छै तब ई कहिया मतलब पैर हाथ तोड़बेने तेना मे केना बिआह करत
त बियाहो नई केलकै भगा देलकै मैर पीट के
हेतै कि नहि ओकरासँ बिआाह
नइ बियाह तऽ आब नइ होय बाला हई ई मूर्ख है छौड़ा
हूं बताउ
आब जब देखू जब जे ओतऽ मैर खेलकै गा तऽ आब ओ कैहते ने हम आब अकरेसँ ब्याह रचाएब मतलब हम अथी करब बिआह बाह करब
क कतो बजनेहे ने हेतै ओ बोक जॆकाँ चुपचाप हेतै मारि खा कऽ आबि गेल हेतै
ह से ते स मे बोला हेई की कहु मतलब आ उपर से लड़ लड़की मैन के चलू फँसा सेंस होइ छै तऽ ई कहिते नऽ ई बौका जेकां मारि खेने होते आबि गेल होते नहि तऽ लड़की के हम सब रहती तऽ पेल देने रैहतिये
की कहू बड़ा दिक्कत छै एकरो ई कतौ जाके मारि खा लै छै आब काल्हि खुना देखियौ काइल कहलकै मतलब आय ए सो छै नऽ कैल मंगल बूध के जेत परसू एतै तब तकमे पैसा भेजे देबै अहाँ तऽ परसू सुबह तकमे चइले जेतै
हँ हँ